हेलो कहियो आब कहियौ की सब बनेलियै खाना मे
बनेलियै आइ रोटी सब्जी और सेवइ सेवइ हम बनेलियै रोटी सब्जी ममी
आबै छी सेवै खाय लय
आ बिलकुल श्योर आउ आउ
जल्दी आउ
बारिश भऽ रहल अय उम्हर
हम्म
हमरा तऽ पनीत कहलक य दीदी बारिश होइ छै काल्हि तऽ देनहे छै जे बहुत पैन एतै दिन भर
काइल
हँ तेर तारीख क
गहुंम नइ सुखाए देतै गै आँटा कीनऽ परतै
य एखन अहाँके काल्हि भरि तऽ नहिए सुखत काल्हि भरि नहि सुखत कियाकि काल्हि भर के अलर्ट देने छै
हूँ
एखने देखियऔ ने मेघ पूरा लागल छै और पडन बढ़ल छै झमझमझमझम तऽ काल्हि के देना छै जे पैन हेतै
दिन भर पैन हैत कल्हि काल्हि आहाँके नइ सुखत गहूँम परसू सुखायब अहाँके खेनाइ तऽ भऽ गेले अहाँ व्रत में रहिये आयो सभके भऽ गेलै
हम्म
एखन छै जे बारह बजे सुतबै
हँ आयुषव पागल भगेल छै की कहै छें बौआ गे शर्ट के जेबी फाइर क स्कुल में फेक देलकै
इसकूल के शर्ट के जेबी
हँ ओहि पर डी ए भी लिखल छलैया
हे भगवान एना किया एना जुलम किये
सालू कहै छी ही ने जान
आब इसकुल के लोगो कतय से सटबै अहाँ ओइ पर मतलब स्कुल के स्टम्प कते नशटब हमर ह
आब ओ भेंटतै थोड़े ने मै अथी मेड सब जे रहै छै स्कूल मे स्कुल के केयर टेकर सब से सब तऽ बाहहार क फेेक दे म ब ओ एना के केलकै आयुष कनि बेसी अगत्ती जकाँ करै छै
आ आगू घरि गेल तऽ हम कहले क सी देबे एक दिन तऽ हमरा ई की कहल जे भी सिद बाबा कहलखिन हम कहलै ठीक कहलियै जा रौ जेबी कतऽ छै तऽ हम फाड़ि देलियै
ओहि ल पिटेल की नहि
काल्हि नइ आनतै तहन कुटबै
ओ कन्देले त कुट देबै सहीमे सबके जेबी फार देलक वाह के
ओहि पर स्कूल के नाम ओही पर लिखल छै
वाह वाह बढियां छै बढ़ियां छै जाबे स्कूल के नाम वाला शर्ट न रहतै ताबे तऽ सब इएह बुझते जे घर के पढ़ जा रहल
आबि रहल हइ
कनी बेसीए सहीमे ई सब तऽ हदो में हद कऽ देलकै आयुष सटके जेबी फाड़ देल क
हँ दीदी आ नचा आओर कहु पएर धो क जे करते हम की करबै बौआ रे हम की करबियै एहिमे हम की करै छै से तू ई किछु कर सकै छियै
मैथिली
काल्हि जहन नहि आनलकै ने खेनाइ कहाँ देबै खेनाइ मे डंटा देबै
आयुष के बड्ड पाइके
सीमा छै ने जे पागलो जकाँ कनि सीमा मे करब न
नहि नहि आब ल
हँ आयुष जतबे नीक छलै ने बच्चामे
हँ
ततबा बेकूफ नम्बर वन भ गेल छै
ओहो एना केलक जे अहांके मजा चखा रहल है एना करते तब तऽ भाइ बुमे भऽ जेतै
हँ
अरे खन तऽ भई पैन लगे पूरा राइत है मेघ लाग
मेघ अन्हार कैलेके
हँ तऽ कपड़ा तपड़ा नहि ने देने छिय छत पर
सबटा आनलक हमर बड़की बिआ घरो छै तऽ भीजबे करिता
ह तत पानिबहुत जा पानीसे याद आएल
आइ इह छै हूं सएह बात छै
ह पानी से याद आएल हमर सूट शायद छत पर देने रहियै हम ओ भीज गेलै भीजे गेल हेतै तब आनकऽ फायदा की अच्छा सुबहे मे अनबै
छैहे भीज जेतौ प्लस हवा उठल तऽ उरो जेतौ
भीज गेल हेतै आब कथी भीजतै
से लोक आनि लैया ने आइ तऽ मारि कपड़ा सिखेलैया
आ
हम तऽर कपड़ा खींच लेलियै ते नहि तऽ नहिछइ छै
हम साँझ मे देनेे रहहि
मारग छौड़ी मैय की करैय
मैंसमे किखेनाइ दैया
हँ कुद कुद कुद कुद कऽ कहि काज करै लए
आ सेवइ हम बना देलियै तऽ फेर उठक सबके खेनाइ देलकै यए
बढ़िया बढ़िया पीसाजी के आइ पेट नइ ने दुखाइ छनि
ओ हल्का कनि गर्मी से बच्चा
अथी जमाइन नून कनि दऽ दहुं जमाइन नून हाथ मे लऽ लिअ चुना कऽ
हँ
आ गरम पानि कनी मुंँह में लो ला चिबा ला गरम पनि पी ले ला जतेक गैस से सबबटा ठीक भऽ जेतै गैससँ दर्द करै छै गर्मी छै ने अ म भर ग शालू माँ के कहि आइ हमरा लग सूत पापा क आइ फ्री से सुता दहन पेट ठीक भऽ जेत आँय
कहलखिन केना दर्द भऽ रहल छै ने हम पुछलियै
हँ तऽ से इन्क्वारी तऽ हम बता देलियौ वए तऽ भोरे ठीक भऽ जेतैन से कहि दियै हमर समाज कहि दियै काज में चुपेचाप
ह
ह हू हू हमरा तऽ लग चौकी पर दीदी सुति केना जाइ से आश्चर्य लगै दू गोटा सुतऽ गल न
आ हम ओते माथा पे चिय नहि करे छी ओकरा इच्छा पर छै रूमो में छै कत सोते छै
हम कहबै आब शालू के रूम में छु शालू आब पैघ हो
हमरा ने फ्रीडम मे सुते क्य देतै
बापड़ ब सासुर में दू चार आदमी लगन सुट तऽ
तऽ कबी अहीं सब सुत हम जगड़ न करै छी
आ रोज रोज जग न करै रह हँ
अ आवाज कम करे ने पुनत
अ सब बात
कनि बेसी अपन अथ कऽ रहल छी
हँ
अपे पुनत क्य कम बुझै छै कनि कमे अगति छै ओ सबसँ बेसी अगत्य छै आ फोन काट देय छै फोन ने उठ
बाप ने पुनीर त कह आक छूट छूड़ क मारग तहन काट दै छै ओने त महिना कहै छी अहाँ दिल में नहि लगायब
हँ तऽ कनि ए डोज के जरूरतो छै
अपने त द मने लगैत बेचारा
दिल पर लगबा करते तऽ कने वाला बच्चा न है ओ हँ भाई जस्ट एलखिन ह आब कपड़ा बदलखिन ह खाना देलक न मम्मी खाइ ल बैसलखी न
समय बिलकुल खराब भए गेलै
कहने रयन जे टाइम पर आबि जायब हम त कहलिय भइ टाइम र खााव दवइ टाइम स खाउ
हँ एकदम तहने मोन ठीक होयतन एतऽ मोन नहि ठीक भेलनि
केनाह ह
आ फेर कालिसँ हमरा सवेरे उठनाइ शुरू आइ हम की केलियै से बुझे छीय साढ़े पांच पौने छओं उठि गेलियै साढ़े छओ पाच ग आ पप्पा के चाह पानि द एलियै
ह
आ हम ब्रशो नहि केलहुं आबिकऽ फेर सुति रहहु
हँ हम देखलियै दुबारा पेड़ से हमर पेर द सूट चल गईऐ
हँ आ गेट सटा देलियै जहन साढ़े छह भऽ गेलै छत कहलियै बाप रे आब तऽ बहुत फ्रेश भऽ गेलै तहन जाकऽ ब्रश केलहु हन फूल तोड़लहुँ तहन चाह पिलहुँ
आइ साँझ मे रानीमे आयल छले त
नहि आयल छलै ब आयल छलै पााय कमााय पर छै दोसर ठमा कतहु गेल रहे काज कर त छुटी ने ने छै दोसर आदमी ज छओ सात सात सॅ एक दिन के देतै नहि भेटलै राजो कन्य के पूछल जे तऽ कहलकै नहि छै
ज अभियो सिलिंडर के सबके छै आब सिलिंडर के मारि नहि
नहि खाली सिलिंडर के ओकरा काज छलै भरती न ओकरा नम्बर लागल छलैया एहिसँ पहिले एकरा भेल जखन नहि लागत डी सी आर नम्बर खैस परलै आब ओकरा सिलेंडर खाली रहतै तहने ने ने देतै
चौबीसे घण्टा मे ने
हँ ताह दुआरे नीचाँमे खाली छलै लेकिन नहि देलकनि हुनका
ओ
ओ नहि देतै हम बुझै छियै नहि देलकै कहल चाचा कहलखिन चाची नहि छै कनिया नहि छल कतहु
लोक सब भरले रहै छै जकर किछु कामनामे नहि क है
गेल छलैया तऽ चर्च कहलखिन ओ नहि छैथ नहि होयत आ ओकरा अपना टोल पार मे भेट गेल हे से
ह आइ तऽ चन्द्र ओढक सुतै परत आइ मसन
बापड़े बड गर्मी छै हम सब नीचा मे रहै छी ताहि दुआरे ऊपर मे एखन कोनो गर्मी पानि आधो घण्टा हेतै तखन ने
हँ तऽ बइ चदर ओरे क सुतबै आइ सुबहमे उठेवला झञझट के रखते जे उठ क ताकऊ चादर क तर खा लिय चादर क तर र खा लियै
सही है ओ किजन फोन पे दाब देलकै
की
आओर
अहाँ की बनेने रहियै
हम भुजिया कहने रही नहि करबै आइ पापा नहि ने खेथिन आ हम खेलियै यए रोटी भुजिया सब्जी आइ नहि बनेलियै गर्मी मे मोन अथी भऽ गेलै व्रत लाग जाय छै किछो नहि बनेलियै भात तात किछो नहि बनेलियै काल्हिओ व्रत करबै आ भात खाइ छियै से बनबै दुआरे नहि खै
ओहो
करब कर धन ब
नहि न जे सुविधा रह भइ वहि बनाउ
हँ ते के लिए
जे सुधर वह बना कालि तऽ सुबहेसँ पानि हत देखार कालि सुबहेसँ पानि हेतै देखा रहल छ मजा आयत पानी हतै त लेकिन एखन गर्मी लागि रहल छै खिड़की सब बन्द छै तऽ गर्मी लागि रहल छै खिड़की खोल दै छै त हवा लागै लगैय छै
गर्मी छै
उल्टा सिस्टम चले छै
हँ नहि हँ आब जेबै दिन मे कथा सुथा करै छ ने
खाना तऽ दऽ देलियै ने सबके
आर कहियौ
ओ साफ सफाइ करै छियै
नहि हौ किछ ने पङेछि
अच्छा
आओर सब कहियो
आओर सब ठीके छै चलि रहल छै आब मम्मी ओ सब खेथिन तब ने हम खेबै
हँ तहने त खेबे
हम सभके खेला बाद लास्ट मे खाइ छियै झुल केना सचिक
हू